छी सभ ठीक छी अपन बतायल छी सब ठीक छै
अच्छा हँ खाना पीना हो गेल छै तुरत तू खा ले ले छियै की खाना बनैइ छै
अभी हम ना खायले छी पर खाना खाइब
अच्छा अच्छा
चावल दाल पनीरके सब्जी खाय छी सब बहुत बन्हियां चलैए छे अपने खेत मे तऽ पानी घुसि गेल रहै छे आ
हँ अब तू सब तऽ भाया कलगल गेलैइ छे पानि ऊनी मोटर से निकलइ गेलैइ छे
ओ जान माल के खर्चा न न भईल
उतना ना भेल माने खर्चा भेल छै खेती मे ऊपर जाइ छै
हँ हँ ओ सब तऽ चलते रहैइ छै
हूँ
सही बात छै तब कहीं घूमे उमे कब जाइ
हूँ सोचै छी कि बनारस जाई छी
अच्छा बनारस हमहुँ तऽ इहे सोचैय छी
ह तै छी ह हँ तै अथी बोलै छी हाँ केतना के हुवए छी
ट्रेन के दाम अब अभी देखै छी तऽ स्लीपर के दू सौ पंचानबे रूपया छै
अच्छा अच्छा आ लोकल कितना होइ छैए लोकल के स्लीपर त हम समझ जाइ छे गोये छैइ एगो सीट आवै छे खाली बैठे वला छै
हां हां खाली सीट वाला छे
हां ओ बोलय छी आ
तऽ ओ ओकर हम न देखैछी खाली हम देखैई छिअइ स्लीपर के दो स पञ्चानबे रुपया छे अ थर्ड ए सी के सात सौ पञचानबे रुपए
हूंअ् तऽ स्लीपर के दू स उतना होइ छैय तऽ माने घीच घाच के गेहूमे एक सए अस्सी चाहे दू सए होइ छैय सीट वला के
सीट वाला कम छैइ कि जादा रहै छैय जादा छैइ कि कम रहैइ छैइ ज्यादा न रहैए छैइ
अरे स्लीपर सब कम होवै छैइ बैठे वाला बेड
अच्छा ए ले
सबसे नीचे कहे छ छीै लोकल जकरा कहल जा छै ओकरा बाद होइ छैय स्लीप पर हो छैय ओकरा बाद थर्ड ए सी सेकेण्ड ए सी फर्स्ट ए सी बिजनेस होइ छैय
अपने के वन्दे भारत में ट्रेन देखले छैय
हंअ् वंदेभारत देखले खाली तऽ ओकर बात अलग छैय
ना ना अपने बात सुनी अपने बात सुनी जैसे सीट देखले छी ओहि लेखा बैसन के सीट रहल जैसे हम गेल रह छी ह हँ ओ दोस ट्रेन रहै छै
नहि तऽ हमीे सबस कमो वाला होइ छै तऽ ओहिमे होइ जाइ छै
तऽ कहीं गर्मी उर्मी लागी बड़ा दिक्कत होय जाइ छै दस घण्टा लगै छै दस सँ बारह घण्टा
यानि एक दू दिन लाग जाइ छै अमी के ओता कता
हँ हँ आराम से लगै छै
ओ दस घं्टा लगै छै त स्लीपरे मे करै छै ओ तऽ ओ स्लीपर के ल नहि हो पा छै
स्लीपरे मे तऽ दस घं्टा लगैत छै
हँ तऽ स्लीपर ही करे के होइ छै बैठे वला मे हालत खराब हो जाइ छै ह लग कहै छै तीन चार घंटा पहुँच जाइ छै
न न तीन चार घं्टा मे चल छै तऽ एक दिन मे आदमी घूम के न न
ह उहे छै हँ दस घंटा लगाबै छै तब स्लीपरे करे के छै ओ
कम से कम दू दिन के प्लान लेके चलैके छै अपने
हँ तऽ मान ले छै एतय सुवेरे ट्रेन होइ छै
हँ हँ
कितना बजे से
हम तऽ सोचै छी कि सुबेरे ट्रेन ठीक न छै पूछि काहे काहे कि सवेरे पहुँचे छी तऽ थक उऊप जाय छी तऽ पूरा दिन भरा अच्छा से न घूम पाब छै रात के ट्रेन के सुबेरे ले पहुँचा दै छै आ सुवेरे से घूम लए जाइ छै ठीक छै
इहो ठीक होइ छै से कि थकान ओकान कुछो नहि होइ छै
हँ ओकरा बाद घूमे छै घूमे छै ओकरा बाद घूम उम के अपना दोसर ट्रेन के देख देखल छै प इहे से द दुन ट्रेन आय जाय के बुक कर
बुक तऽ आबे जेबैके करैके पड़ै छै देख मानले छियै त से रात मे निकल नहि छै तऽ सुबेरे नओ दस नओ बजे त दस बजे ले पहुँच जाइ छै इतना हो जाइ छै ओकरा बाद उता चलके होटल लेबय के पड़ै छै
हँ हँ
कितना होटल भाड़ा लगै छै
होटल के हम गेल रहल छियै तऽ हजार रुपआ चेकआउट एक दिन के लगै छै
एक आदमी के
न न न एक रूम के ए सी
तऽ एक रूम मे तऽ हम के होए जाइ
आरामसँ हो जाइ छै
ओ एक रूम मे आराम से ऐसे क ह सुते थोड़े जाइ छै घूमे न जाइ छै रातो भर घुमाै छै अमी के ओता रातो भर घुमाइ छै खाली हमी के सामान रखे दिय जगह चाही
अपने मन करने के घा घूमे छै देखे छै वीडियो मे
वीडियो मे हँ देखइ छै
जान छिय ने कथी होल छै हँ तऽ वहाँ रात के जाइ छै बढ़िआँ जगह छै
भूखा जगा होइ छै
न ना मतलब भोर दिन भरि वहाँ जलत रहै छै सब लोग रहै छै कोनो भूत उत वाला ओ सब चीज न छै
कोनो दिक्कत न छै रातेमे मे घूमे मे मजा आय
हम हमर भैया गेल रहले छै ने तऽ तीन बजे सुबेरे गेल रहे छै वहााँ मणिकर्णिका घाट तप कल छै
तऽ
ह
हँ तऽ बस सुन छियै त मान रा मे ट्रेन करै छै दिन मे पहुँच जाइ छै होटल लेके नहा धोआ के निकल जाइ छै घुमे ले सुेरे हे अपन जितना घूमे के ब जहा जहाँ घूमे के पैदले घुमे छै गाड़ी से घुमे छै
अरे सब अगले बगले में दूर दूर पाँच पाँच मिनट के रास्ता पे छै पदले आदमी घुमा
टान देबै छै फोटो उटो घिचै उचै छै घूमै छै आ ओकरा बाद जो मजा रात मे घूमे मे आबै छै ने हमरा लागे छै अर से र जादा मजाइ छै घुमो त
हँ हँ हँ दिनमे गर्मी रहैत छै ने
हँ शाम मे जो उतना मजा आबै छै ने हम अन्दर त लागत शाम मे मजा ह घूम मे दिन के हले
हँ हँ हँ काहकि गर्मी कम रहै छै गर्मी कम रहै छै शामके
हँ तऽ मजाक से हटके
हमी मजाक से हटी के बोलै छी अपनेके लागैत हे कि अपन अपनेके घरवलाा जाय देय के छीिय
हँ के ने जाय ओतना छोट थोड़े रह गेले छै कि न जायद लोक छै
तऽ मतलब बोली कि नहि कि न ककरा साथ जाब न देख
कोनो दिक्कत नहि छै हम बोल देबै छिय कि हमर दोस्तसभ गेलिय एकरा पहिले
अच्छा तऽ दोस्त सबके सा जाय जाइ छै हँ तऽ त तऽ गे रहे छत्तीसगढ़ के ओकरा तऽ सब तऽ विश्वास होइए गेलो छै ह इहो बात
कोचिंगो साे में जानी छै दोकान पे आवा घरे आवा सब्त सब जै छै पापाजी हमर जन गुरु हब छै ने गुरु के घरे जााक हमहीं के बात करे के छै मतलब हम प्रशानता अभिषकर जाक बात करे तब ओकर पापा मनै छै भेग न मनै छै
ओ अच्छा कोनो बात नहि मना लेल जाइ छै
बन जे ओकर दिमाग बहुत छै ई सब काम मे
ओ अच्छा अच्छा अच्छा इह सब करायल जाइ छै तऽ का दो सए पंचानबे हय ठीक छै कहहुँचे से मत
देखो स्लीपर के दू सए पञ्चानबे उतना खराब नाथ ती तीन सए लगाय छै जितना जितना ट्रेन उेन खर्चा उर्चा बा होटल खर्चा ब त घरे त लेबै छ के पैसा अपन पैसा के हममे खाली खााय छै या घूम छै अपना पैसा यूज करै छै
हम हमरा तऽ न मिली कोनो के कुछो के पैसा
आ ने मिल छै
बोले छै अभी न घूमे हम मांग रहे छै तऽ बोले छै कि न अभी घूमे के उमर न छै से पढ़ाइ लिख
ई कोन बात छै इलेंथ पे ई सीधा बोलै छै तू इलेंथ पे न घुम टेल मे त घुमै देबे छै सीधा बात
ओएह न ट्वेल्थ के बाद पढ़ाइए
आ ट्वेल्व के बाद ज घुस जायके होइ छै पढ़ाईमेस कछु करयके बात छै तऽ
हँ
जॉन टाइम बचै छै उहे एलेवेंथ बचै छै आ ट्वेलो मानलै छै एमे ट्वेलो एलेवेन ट्वेल्थ रहलक त घुमे के टाइम बचै छै त उहेमे ज्यादा ना घुमबै छै मने एलेवेन्थ में चाहबै त घुम लेबे छै इहे दू साल जन हो छै नु इहे दू साल मे तू जिंन्दगी जी लेबय छै आ ना तऽ सड़ जाइ छै एके जगह रहके सीधा बात सड़ जाइ छै सीधा बात बाकी न हो पै छै
हँ
इहे टाइम होवे छै न त सड़ जाय छै रे मोतिहारीये में रह के सड़ जाय छै
हे हे सही बात छै
हँ तऽ पलैनवा तैका देर बाद मे हम अथि करम छे नु ओमे प्लान बतिया लेब जे कें कें सुबेरे सुबेरे करे के बा अभी बताबै छै जे हँ तऽ ओत हँ आसे पास मे सब होइ छै
हँ हँ ज्यादा दूर पे नानु छै हमनी एत सब घाटे घाट छै बहुत सारा घाट छै एक सौ पचास की अस्सी गो घाट
बहुत होइ छैय तऽ घुमते घुमते मजा आ जाइ छैय।
बहुत घाट छैय आ सब बोटो से घुमायल छैय सब सब बारगेनिंग बारगेनिंग हमरा करे आयल छै हमरा ओ सब रेट मालूम छै का छै ओकरा देख हमनी के तीन गोरा गले छी न सेयरिंग बोर्ड पे छी ठीक छै तऽ तीन सौ रुपआ लगल छै बारगेनिंग करेला के बाद छै हँ तऽ कोनो दिक्कत न छै
दूओ डेढ़ो सौ लीत हमरा कोनो दिक्कत होई हमरा लागे छै कि तीन चार सौ रुपया लेबै छै एक गोरा के तब तैका दिक्कत हो जाइ छै त तू पैसा बचाबै छै कि अ अयान चा नै छे हँ एगो बात बताबै छे फेर बादमे हम एगो बात और बताबै छै पैसा के वाला हँ तऽ एहिमे त उ स् टेरिंग बोट होइ छै तऽ कोनो दिक्कत नहि होइ छै पाँच गोरा हमनी के घीच घाघ कहे छैकी हम प्रशानं त गुरु के कम चांस होइ छै अभिषेक आ तू अपन दोस्त के बोलाय के बा त बोला लिय न तऽ हमनि के जान पेहचान में तोहर अच्छा एक दिन रहबै छै न तु ट्रेन मे त इतना बढ़िआं दोस बनजाबै छै प्रशांतके अथि के अभिषेक के या गुरु के तूहे सोचैछे हमरा से बढ़ियां दोस्त बन जाइ छै
अच्छा अऐसन चीज छ
घुस घु घूमल मिलल लैकेा बासे सबस मिल जाइ छैय एक तनी मे।
अच्छा अच्छा अच्छा
लैका बा छैय।
तब हम देख के अपने के बताय छैय कि नहि बताय छैय पहिले ई बताय छैय अपने। मतलब ट्रेन के ई सब चीज मामला खेले का खेले का
हँ तऽ अ तैका देर मे हम फोन करे छी नु त उ वला फोनवा मे बतिया लेबे छैय केके अच्छा रुकिए फोन करै छैय तैका तनि देख के फोन तू देख के फोन फोन करै छे हम करै छेय फ़ोन ठीक बा। तू करै छे ना ह तऽ देख के हमरा के करै छैय।
ठीक छैय।
ठीक छैय ठीक छैय।